की हाल चाल यऽ
ठीक छीियै अहाँ बतबु अहाँ केहन छियै
आ अपनो नीके या की भेल तबियत डाउन लागे य
ह हमर तबियत कनिटा डब छै मन हमरा हमेशा घूमे आबे मतलब घूम के रुकि जाइ छै
ओ बिपी आर लो या की
ई सब बुझबै छै
डॉक्टर स नहि देखबेलियए
पढ़ लिख ल सोचै छियै तीन चार दिन देख लै छियै ओकर बाद देखेब
ह नहि हो त न तऽ काल पुनः एक बेर
उ कर उसो के की इलाज कोनो इलाज नहि होइ छै
ठीक नै उ जे चक्कर जे दैया ओकरा कारण जे छै ने एगो नेउ ब्लड टेस्ट वगैरह करा के देख लियौ
ओ पटा कछु कर छी कर छी हो छै आँख त धपक जाइ छै
ओकर बाद की होइ छै घूम के एक जगह रुक जाय छै पैर हाथ कऽपे लागे छै ते से लेटल रहे छियै कोनो काज नहि करबाबै छै हम बैसले रहै छियै
हँ एकबेर डॉक्टर स देखाय लियौ जरूरी छै डॉक्टर से देखेना
जेकर बौस सब बा त करी य एगो लगन बैठू ओइसन हमर मोन बड्ड खराब भए गेलै हन
हं
अहाँ कहू अहाँ के खान पीना भए गेलै अहाँ के पुच्चिया केहन छियै
ह बुचिया उचिया सब नीके ये सब अभी पढ़े या आब ओकरो स् कूल खुल जायत
अऽ नहि नहि ठीके छै हं गरमि छुट्टी म गाम गे ल हॅं
नहि य सोचलियै गर्मी छुट्टी मे जेबै लेकिन की करो कनिटा सासुरो से लए के फसि गेल रहऽ नहि जा सकल रहियै हम ओ हमर जे हँ ह ह ह ह ओर अभी ओने बारिश उरिश होइ ह कि नै
आ तऽ गर्मिए छै ओर ठीके छै मौसम
मौसम तऽ ठीके यऽ लेकिन जानै छी अपना आर एने बारिश नहि येत भए रहल यऽ लेकिन ओने गुजरात साइड में मुम्बई साइड में बाप रे बाप पूरा डूइब गेल मेन टाउनमे जे छै भरि भरि कमर
सही वन में छै
हुॅं हुं पुरा परेशान छै और सब नीके या
ह
ह
कि सब खाना बनलकै
खाना तऽ बनल मटर आ रोटी आ बड़ा बड़ा दिन के बाद मन भेल क पु कि गरम खाना होइके चाही
नहि नहि ठीक करलिय
मौसम भी कनिटा ठीक ठाक रहै तऽ कहलहुँ जे मटने बनाबू? लाइब कऽ देलक कहलौ मटने बनाबू मटन आ रोटी
ह्म ठीके कहलिये पल बना ओर सभ बाजू गाँवमे सभ घर ठीक छै।
हँ, गाममे तऽ सभ ठीके यऽ गेल रहु शादीमे भी
तऽ तीन चारि दिन रहलहुँ गाममे शादीके बाद उन्ने लड़कियो विदा भेल हमहुं एलहु लेकिन एगो चीज छै। कि गाम आरके शादी देखयमे केतेक नीक निमन लागल। हू शहर ओरमे तऽ लोक आजकल जे छै कि सभ चीज दए दियौ होटलमे। आ अपन जाउ आबू। आ गाँव आरमे उमंग रहैआ छओ महीना तीन महीना पहिलियेसे जे हे ई लानइ ये इ लाना ये आ मड़बा।
हँ बड़ काम रहै छै। काम के कोनो काज
हूँ
अहाँकेँ गाँवमे तऽ बट केला के खेती होइ छै?
हँ, हमर गाममे केलाक खेती आ ओर मकइके खेती एकदम मुख्य रूपसे होइए
ह। आबरी बार गाँम जेबै ने तऽ केला ले लियो ठीक छै।
हँ, जायब ने नहि तऽ देखै छी छथि आरके समयमे जायब
हँ, लेरहि अहाँकेँ गामके केला नामी भेलै।
हँ, जायब जायब ने गाम तब हम लए कऽ आयब तऽ अहूँकेँ भेज देब केला
अच्छा
ओर सभ निमने य बुझलिय।
ओ।
हूँ।
हमरे कनिटा मोन दब या
नहि नहि काल्हि खुना जे यए ने एकबेर डॉक्टर से जाके चेकप करबा लियौ? बुझलियै? आर ब्लड टेस्ट एकदम कराबू बहुत जरूरी यऽ ब्लड टेस्टके।
हँ, सही कहे छै हमहूँ सोचै छियै लेकिन फिर सोचै छियै की। दू तीन दिन रुक जाइ छियै देखलै छियै पहिले तऽ हा बि पी लाउके कोनो इलाज तऽ नहि छै खाली चीनी पानी नमक खाली चीनी पानी नमक
देखियो हमेशा बीपी कभी कताल बीपी लो हो ठीक छै। लेकिन हमेशे बिपीलो होयके चक्कर आना ई अच्छा चीज नहि य।
तीन चार दिन पाँच दिन भए गेलै ह सही बाजै छियै हमर शरीरमे लागै छै कुछ हेबे नहि करे आ हमरा कनिटा केकरो से मन नहि करे बात करेके एहन भए गेलै ह एकदम ने बड़ी जोर जबरदस्ती छै हमरा। कोइ आ जाय छै ने तऽ जोर जबरदस्तीसे बात करै छीयै आ समोसा कि लग बैठबो ने तऽ हमरा की होइ छै कि यहाँ रहे छै ठाम पर लेकिन हमरा पता नइ माथा कहाँ रहै छै फिर सोचलो की ह आ ह
ह नहि नहि ओ अहाँके य ने एकदम देखाबू डॉक्टर से एकदम
हमरा एकदम मन नइ करै छै बैठे के कहीं पर बच्चो आर के आवाज कामटाभी कान मे जाइ छै ने तऽ मन करै छै की करब हम कीसन की कर लेबै वहि जल्दी जल्दी गेली रहे ह कि हमर मालिक के थिन ने मालिक के दोस्त के मम्मी कनि टा डेथ करि गेलै ओकरा देहान्त भए गेलै हना ते से सोचलियै एक बार जाकऽ भेंट मुलाकात करेके चाही तऽ वहीं गेलियै वहीं से आके देख जल्दी जल्दी जल्दी अलिय खाना बनेलियै दालि भात भुजिया अ सब क देलियएिय
ह्म्म तऽ वहाँ जाके रखिक की दियै एक दशा दूादशा
तना बाद सबके
ह तब तऽ जायब भोज खाय लए
नइ मोन तऽ दबऽ एय नइ जेबै हम भ सकैय मालिक जेतै हमर
ओ अ ह ह जायके चाही उचित यऽ दोस्त आर यऽ तऽ मानिके चलो
हँ नहि हमर मालिक छै त हम नहि जेब सकब किया त हम माने जेबे झूठे से लेटले रहबे घर में तऽ अच्छा ने ने लागे छै
ओ नइ नइ बात तऽ सही है आ ओ सब ज जा के घर में जाय के बाद लेटना चितो नइ लागेया
ते से हम परेशान भए जेबै आओर भी छै हमर परीक्षा भी छै तऽ हमे नहि सोचै छियै नइ जायके
परीक्षा कथी परीक्षा यऽ
हमे एम ए छै ने प्रैक्टिकल छै
ह तऽ कहियासँ आयब से प्रैक्टिकलके एग्जाम ह
आ रस्ता थोड़ा एक घंटा के छै ने तऽ होइ छै तूथा भी जाइ
यो कहिआ सँ यह इगजाम
आओर हँ
ह और सब तऽ नीके यऽ अपन बताबू
ठीक छै
आ ह त अपन समयपर जे यए कनिटा खान पान सही राखू और की कहू
हँ कर
हँ
हमरा किछो मन नइ करै छै हमरा खाय के आब किछो नहि एको जँ जबदस्ती गाय छी छीयै बीचमे खूब बढ़िआं रहय खूब बढ़िया भए गेल पहुंच के लगे छैय पहाड़ टूटै छैय।
हँ से बात तऽ य लेकिन फिर भी खान पान के जे यिका देखबै तऽ कनिटा शरीरमे ताकत लागत।
आ किछो नहि कर पाबैत छियै हम अहाँके बना बनने के बाद की भेलै हमरा मन हमराद घूमै लागल हम किछु नहि खेलियै आ मालिक आ तुरत हम
हेलो सब निमन यऽ ने?
और सब बतबु और सब ठिक यै?
हँ सब नीक है चलू ठीक है फेर बाद मे बात करब।
ठीक छैय।